हेलो! ह कहियौ की समाचार छैय।
कथी
की समाचार छैय।
ठीक- ठाक छैय आहाँ के आवाज बहुत कम अैब रहल अैय।
आँ आब जाय ये?
और आहाँ ठीक छी?
ह ठीक छिये।
आहाँ कतऽ से छियै?
हम हम तऽ एतै छी।
अच्छा -अच्छा ह कतऽ रहैय कतऽ छियै?
दिल्ली
ओ दिल्ली मे हॅं, आहाँ से गप नै भेल रहेए तै दुआरे,
नैय ओ देलखिन हें एकटा छथिन से, जिनका लास्ट में उनतीस नम्बर छैय तिनका से नंबर लेलियैन हें।
अच्छा -अच्छा -अच्छा- अच्छा और सब ठीक- ठाक,
हॅं
आओर एकदम खाना पीना भऽ गेलै।
नहि भेलैए नहि आब हेतै।
ओ बच्चा सभ इस्कुल गेल अइ ओ, कए बजे अबैये?
साढ़े बारह बजे छुट्टी होइ छै एक बजे तक घर आयल।
ओ तखन तऽ अबैए बला हेतैथ आब।
हँ आबि गेल।
आबि गेलथि।
हँ,
खेनाइ पिनाइ तकर बादे होइ छै।
हँ जहन अबै जाइ छै तकर बाद भेल।
कए टा बच्चा अइ से?
तीन टा अइछ।
ओ।
दूगो लड़का एगो लड़की य हँ पैघ भऽ गेल यऽ।
ओ पैघ बच्चा सभ अइ तखन तऽ कोनो नहि अइ।
पैघ ये एकटा एगारहवीं मे अइ एकटा बारहवीं मे अइ,
बा तखैन तऽ बाह बहुत पैघ पैघ बच्चा सभ छथि।
हँ बहुत बड़का बड़का अइ।
हँ तखैन त
जे सबसँ छोट येऽ से आठवीं में अइ।
नहि तऽ सएह ने तखन तऽ कोनो ने उएह सभ अहाँके सेवा करैत
लेकिन लड़की नहि अइ ने लड़की तैं लड़की छोट येऽ सबसँ।
नहि तऽ तैयो ब आठवीं मे छैथ तैयो तऽ अथी करय बला भइए गेलै ने लड़की बच्चा तुरत ते अथी भऽ जाइ छै।
हँ। थोड़ा बहुत हेल्प करैये।
हँ सेएह ने आठवीं मे अइ तऽ बहुत बेसी थोड़ा बहुत की बहुत बेसी हेल्प करैत हेतथि बच्चा आइ काल्हि नहि नहि तऽ आइ के आइ के समय मे बच्चा सब के टाइमे कहाँ भेट टै छै जे घरके काज करतै से।
आ ओते बुझबो नहि करै छै।
हँ ओनहियो आइके समय टाइम नहि ने भेटै छै तते अपने पढ़ाई लिखाई रहै छै। जे घरक काज की करतै। हँ सेएह ने अपने मे रहै छै, फेर ओकर सभटा स्कुल के टास्क ट्यूशनके टास्क
हँ
तऽ जएह तखैन कऽ दैयेए तऽ बहुत भेलै ने।
टाइमे नहि बचै छै।
ट्युशन ने आइ काल्हिके कोनो बच्चाके छोटसँ छोट पैघ बच्चा तऽ जँ -जँ सीनियर जेत हेतै। पैघ अथि हेतै, ओ पैघ क्लासमे जेतै ओकरा तऽ स्वाभाविके छै, छोटो बच्चासबकेँ टाइम नहि भेटैत छै।
हाँ
अथी छै।
अहाँके बौआ सब छोट छैथ कि पैघ।
आ नहि-नहि हमरा एकटा छथि, बहुत छोट छथि हमरा। आ वन मऽ पढ़ैत छथि।
तहन तऽ बहुत छोट पाँच छ सालके हेथिन।
हँ -हँ वैह एकटा छथि, वैह सेहो स्कुल गेल छथि। वैह पोने दू बजे करीबमे अबै छथि।
हँ।
तैँ तऽ ओ तऽ बहुत बेसी औ हमर गाम भेल, सरसोपाही भेल हमर गाम।
अच्छा। सरसोपाही ससुराल यै कि नैहर।
नऽ ओकरे अगल बगलमे दुनू ससुराल, नैहर दुनू अय। एक्चु प्रॉपर पूरा अइ भटपूरा सासुर अइ, आओर हटारुपौली कऽ कऽ छै
हँ।
से हमर नैहर भेल। हँ सासु नैहर पड़ैए मधुबनी जिला में, आ सासुर पड़ैए दरभंगा जिला मऽ।
अच्छा दूर भऽ जाइ छै।
अओर अहाँके गाम कतऽ भेल।
हमर नैहर तऽ भऽ गेल ओतऽ लक्ष्मीपुुर।
कतऽ छय मधुबनिए लैग छय।
हँ। आ सासुर भऽ गेल से अहाँके कलुवाही लग में छै ढंगा पछुाइ टोल।
अच्छा नाम-नाम नहि सुनने छियै।
नहि, अथी सुनू लोहा सुनने छियै।
हँ लोहा क नाम सुनै छियै।
तऽ लोहा से कनिके आगा छै कलवाही।
हँ कलुआही सुनै छियै, अहाँके दोसर जे नाम कहलऊ से नहि ग सु
हँ तऽ ओतै, मेन चौक भऽ गेल हमरा सबके कलुवाही।
कलुआही नाम सुनै छियै। कलुआही कलुवाही लोक सब सँ मुंह मं सु, हँ लोक क्क मुँह सँ सुनने छियै, कलुवाही चौक हँ तऽदिल्लीये मे रहै छियै अहां।
हँ।
अँ
बौआ सबके दुवारे कनिक रहऽ पड़ै छय कि
हँ-हँ एखन तऽ आब-आब तऽ अओर दू -दू साल दू सँ तीन साल तकर बाद तऽ बच बच्चा सब अपने आप अथी सबमे चलि जैत, तकर बाद तऽ कोनो नहि।
जहन कोनो लाइन पर चलि अतै।
हँ -हँ आब तऽ स्वाभाविक चा अभी गेला बड बेसी दू से तीन सालमे अहाँके कमाय वला बच्चा सब भऽ जाएत।
हां। सही कहलियै।
खाना-पीना आब खाएब बच्चा सब तकर बाद।
हां। आब सब आदमी साथे खा लेबै।
तब नाश्ता पानी भेल रहै छै।
नै कहियो भेलो रहे छै, कहियो नहियो भेल रहे छै, घरे के काज देख कऽ नीक भ जाय छै। चाय, उहाए कैरते-कैरते कहियो टाइम अथी भऽ गेल। उहाए करैत-करैत नहा धो कऽ हां नहा धो कऽ पूजा कऽ केऽ एना कऽ बैसलौ ओ सब आएब गेल।
हां, हां तऽ एखन लोक नाश्ता की करतै तखन तऽ एक बेेर बैस कऽ अपन खाइये लेलक।
हां। आ जहिया हां आ जहिया कनि कम अथी केलौं तहिया भऽ गेल सकाले तऽ कनि नास्ता ता धैर कऽ लेलौ।
हां जे सबेर भऽ गेल तऽ अपन नाश्ता कऽ लेलौ अपन। अखैन गाम जे गाम सब दिस नै आएब।
एखने गेल छलौ हय बहिन बेटा के उपनैन छलैया तै मे।
अच्छा-अच्छा, हां तऽ एखन तऽ बाप रे उपलैनो बियाह सब
बड, बड हां जगह-जगह उपनैन, जाग, ब्याह।
हां, एखन तऽ उपलैन सबके तऽ आ ए एखन आब फेर बन्द रहतै चाएर मास।
हां, अब जा धैर ओ बन्द रह ते ता धैर अपने सबके पाबैने कते आएब जेतै।
पाबैने एट ई चाएर मासमे पाबैने ततेक पूरा भऽ जाय छै शुरू भऽ जाय छै जे। का एखन से आब सबसे पहिने तऽ आब सोमवारी शुरू हाएत आब।
हां, भऽ गेल परसुए से शुरू हाएत सोमवारी।
हां, ई स्क्रैत हिसाबे पूर्णिमा हिसाबे तऽ तीन तारीक से हाएत।
हां, स्क्रेत हिसाब से परसुए से भऽ जाएत।
अ तऽ अहाँ स्क्रेत हिसाब से करै छियै।
ए हां।
अच्छा हम पूर्णिमा हिसाब से करै छियै तै दुआरे कहलौ तीन दिन।
कहबीती मे छै जे मासक राजा तऽ स्क्रैते होय छै।
नै ओना ई सब चीज कुनू चीज आ ई सबके अपन-अपन अथी रहै छै सोच रहै छै जे ई सब चीज पूर्णिमा हिसाबा पाबैन तिहार एकटा जे होय छै तऽ अपन पर सबके अथी करै छै ई ई नै छी जे जे अहाँ सकरैते से किया करै छीये, हम पूर्णिमा से आएल एकटा अथी नै भेलै ले किन ओना सब अपन पर अथी रहै छै, कते गोटा इहो करै छै। जे सक्रैत से पूरा सावने केलक सक्रैत से शुरू केलक अ पूर्णिमा तक पूरा खतम केलक।
हां-हां।
कते गोटा सोहो करै
सेहो करै छै, ओकर जदि पूरियो जाय छै सोम आ तकर बादो जे पड़ै छै
हां मने पूरा पूरी मने ई सकरैत से अथी केलक आ पूर्णिमा उम्म तक जे रहलै तऽ अथी भेलै ओते दिन तक केलक।
अ-सकरांइत हिसाब स पाँचटा पडतय ओना पूर्णिमा हिसाबे चाइरेटा
चाइरेटा पड़तय
आ जे अथी सकरांइत सँ करतै पूर्णिमा त- तकरा छटा भ जेतय।
छटा भऽ जेतै
हुं तऽ से अपन -अपन लोकके अथी रहै छै।
हँ-
आ ई अपन अपन सभके श्रद्धा छियै जकरा जयपर श्ररधा छै
जयस केलक ने आ अंत पूर्णिमोसँ कऽ लेलक
कथी?
जेना आब हमसभ शुरू करबै सकरैंत स न तऽब मोन हेत तय यदि तऽ अगिला जेनाकि आब हमरा सबके पाँचटा सोम भऽ के खतम भऽ जेतै
हँ, तखन ई होइ छै पांसटा पांसटा तकर बाद एकटा आओर कए किए नइ लेब
हँ -हँ- तऽ अहाँसबके एकटा रहबे करतै
हँ, तऽ हमरासभके तऽ हमरासभकेँ तऽ ओनाहियो चाइर-चाइरेटा पूर्णिमा हिसाबे तऽ चाइरेटा परते
हँ, पछुआ गेलै ने जादा दिन के भऽ जाइ छै
सकरैंत हिसाबे तऽ ओ -ओनाहियो हमरा सबके एकटा कमे पड़तय
सकरैंत हिसाबे ट -उं-पाँऽस टा पड़ै छै आ पूर्णिमा हिसाबे चाइरेटा पड़ै छै। तकर बाद फेर जकरा तीन नया नया रहतै म-अखने सँ फेर मौश्रामनी पंचमी जेकरा रहतै से- त-फेर तीन तारीख सँ से शुरू हेतय।
अच्छा तीने क अइछ?
हँ तीन सँ शुरू छै पन्द्रह के लास्ट छे।
तीन के पंचमी रहत सएह ने?
हं -अथी-मौश्रावणी पं -पन्द्रहके रहतय।
पेंचमी अहाँके तीने के पड़ैए
तीने क हँ तीने तारिख के तांइ ने पन्द्रह तारिख के मधुश्रावणी रहतय। फेर हमरा सभके तऽ तुरन्ते अथी भऽ जाइत छै ने इ रइव तें ई खतम होइ छै आ रइव शुरू भऽ जाइ छै।
हेलो-
हँ-
की कहलियै?
कहलौं ई बला सावन के सोम- सोम खतम भेल आ तुरंते रइव शुरू भऽ जाइ छै हमरा सबके
हँ तकर बाद हॅं भादव के रैब हमरो सबके हँ -हमहुँ करै छियै एक संझा केलहुँ
टा कि एकेटा?
नइ- नइ सबटा
सबटा
एखैन से पाबैन तिहार तऽ सभटा शुरुहे रहतय ओ भऽ जेत- तै - तकर बाद फेर जीतिया भऽ जेतै
हँ सबटा आब लगले रहत।
हँ हँ आब तऽ पाबैन एखन सँ शुरूए रहलैए एखन सब। रथ यात्रा चैल रहल छै।
एखन सँ शुरू हेएत आ शुरू भेला के बाद मे एके बेर ओ छैठ पूजा के बादे जा कऽ।
ओ सामा सामा हँ सामा।
हँ हँ सामा जेथिन सामा गेला के बाद मे रैव- शैन आइब जेएत।
हूँ हूँ। कए बेर तऽ सामो दिन पैड़ जाइ छै कए बेर तऽ सामो दिन तेसर साल। तेसर साल भेल छेलै हेँ।
ओयले।
तेसर साल सामा मे पड़ल रहै सा सामे दिन पड़ल रहै।
हँ।
सामे दिन छेलै एकसंझा। तेसर कि चारीमे ब -बहुत बेसी नै। करू तऽ जे करै छै बुझै छै तऽ ओकरा बड़ अथी नै तऽ कोनो नै। नून नै छै तऽ ओकरा कोनो नै।
छै हँ।
आ जऽ कड़ लागू तऽ मोनो नै मानैत त रहै छै अहाँके
मोनो नै मानै छै देखियौ ने अथी जे रहै छै तऽ आहाँ पूजा कऽ के जे खाइ छियै से आ एहन सन देह खराब भऽ जाय छै तऽ चैर दिन के लेल केहन लागैत रहै छै।
हँ अजीव जेना अपने जेना हेएत जे की नै केलौ हेँ किछ नै केलौ हँ अजीव टाइप कऽ बुझाइत रहत आहाँ के भले ही आहाँके न अथी नहा सुना क कनि धूपे दीप नेस लेलौ। किछ अथिए कऽ लेलौ तऽ ओतबो जे अहाँ गौरीयेटा पूजा कऽ लेलौ। तऽ मूड अहाँकेँ बुझाइत रहत जे किछ केलौ हम अपन
सिखेलौ आ ओहिमे नहायो लै छियै तैयो नै बुझाइत छै जे नहायएल छी।
हँ हँ हँ आ नहियो किछ तऽ सिर्फ अहाँ गौरी टा हँ गौरीयो। सबटा पूजा कऽ लेलौ तऽ आहाँ के हेएत जे हँआय किछ केलौ हेँ फ्रेश जेना मोन हेएत हँ। से तऽ ओते तऽ अन्तर तऽ छैहे अहाँ के
हूँ।
पूजा पाठमे कनियो अहाँ अथी लियौ तऽ अहाँकेँ छै आ जे नै बुझै छै ओकरा कोनो अथिए नै छै।
हँ। तैय लऽ कऽ।
तऽ सेह सब छै। आ पाबनो पि त्यहार बड बेसी अथी भऽ जाय बुझयो पूरा लगले रहू ओय सबमे
हँ।
छैठ सब होय या आहाँके।
छैठ हम अपने करै छी।
ओतऽ गाम अबै छियै कि दिल्लिएमे करै छियै। हँ किया तऽ बाहर सबमे कनी दिक्कत छै।
दिक्कत छै कनि एकरत्ती ओर बौआ नम्हर भऽ जेतै ने तकर बाद हम एतऽ कऽ सकै छी। किआकि एखन ओ खाना ताना नहि बना पबै छैय।
हँ हँ तखन तऽ अपनो खेनाइयो बनाउ इहो कर आ गाममे तऽ चारू-चारू दिससँ आनो अंगना के लोक आबि जाय छैय।
हँ।